नमस्कार मित्र
नमस्कार सभ ठीक छी
सभ ठीक छै मित्र
बिल्कूल त आज हम एक महान लोगके आत्मा कथा पढ़ने के की महत्व अछि उसपर विस्तार से चर्चा करय चाहै छै
बिल्कुल मित्र।
काल्हि हम पुस्तकालय गेल छलहुँ ओतय बहुत रास महान व्यक्तित्वस के आत्मकथा देखलियौ मुदा हमरा बुझाइत नहि छल जे आत्मकथा पढ़नाइ एतेक महत्त्वपूर्ण किएक मानल जाइत छै
बिल्कुल आत्मकथा केवल कोनो व्यक्तिक जीवनक कहानी नहि होइत अछि ओ संघर्ष असफलता सफलता अनुभव आ जीवनक सीखल गेल महत्वपूर्ण शिक्षा समाहित रहैत अछि
सच कहू तऽ हम पहिने सोचैत छलहुँ जे महान लोक जन्म सबसे महान होइत छथि अधिकांश महान व्यक्ति सामान्य परिवार से निकल छथि कठिन परिश्रम अनुशासन धैर्य आ निरन्तर सिखबाक इच्छा कारण ऊ महान बनलाह
बिल्कुल मित्र हमरा लागत अछि जे आत्मकथ्म पढ़लस प्रेरणा सेहो भेटैत होयत
बिलकुल जखन हम हुनक संघर्ष पढ़ै छी तखन अपन समस्या छोट लगै लगैत छै आ जीवनमे आगाँ बढ़बाक साहस भेटैल अछि
बिलकुल मित्र काल्हि हम डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलामक जीवन संग बारे किछु पढ़लू
हँ हुनकर जीवन शिखबैत अछि जे गरीबी सफलता मे बाधा नहि बलकि मेहनत आ दृढ़ संकल्प सफलता तक पहुँचाबै के माध्यम बनी सकैत अछि।
बिलकुल सच कहू तऽ एहन कथा युवासभ लेल बहुत प्रेरणादायक होयत अछि
बिलकुल आत्मकथा से हम समयक मूल्य मे ईमानदारी नेतृत्व क्षमता सकारात्मक सोच सेहो सिखैत छी
हमरा लागत अछि जे प्रत्येक विद्यार्थी के कम से कम किछु महान व्यक्तिसँ आत्मकथा आवश्य पढ़बाक चाही
बिलकुल कारण विद्यालय केवल पुस्तक ज्ञान दैत अछि मुदा आत्मकथा जीवन जीवाक व्यवहारिक ज्ञान देैत अछि
कैल्हि हम सोचि रहल छलहुँ जे असफलता समय एहन पुस्तक सब बहोत सहारा बनी सकैत अछि
बिलकुल जखन हम देखैत छी जे महान लोक सेहो अनेक बेर असफल भेल छथि तखन अपन असफलता से डर समाप्त भए जायत छी
बिलकुल सच कहू तऽ सफलता एक दिन मे नाही भेटैत अछि
हँ प्रत्येक महान व्यक्ति सफलता पाछा बर्सो मेहनतक संघर्ष धैर्य आ निरतर अभ्यास छीपल रहैत अछि
हमरा लगत अछि जे आत्मकथा पढ़ला सँ व्यक्ति विकास सेहो होयत अछि
हँ बिलकुल कल्ही हम निश्चित करली जे प्रत्येक महिला एकटा महान व्यक्तिक आ जरुर पढ़ब
बिलकुल मित्र हमरा विश्वास अछि जे पुस्तक सब वास्तव मे सभसँ पेघ शिक्षक अछि
बिलकुल विशेष रूप से महान लोकक आत्मकथा बिना प्रत्यक्ष भेटलो सेहो हुनक अनुभव अ से सिखबाक अवसर प्रदान करैत अछि
सही कहले महान व्यक्ति आत्मकथा पढ़नाइ केवल मनोरञ्जन नहि बलकि जीवन निर्णक प्रक्रिया अछि एहि से प्रेरणा अनुशासन संघर्ष महत्व आत्मविश्वास सकारात्मक सोच धर आ सफलता प्राप्त करबाक सही मार्गदर्शन भेटैत अछि प्रत्येक युवा के अपन जीवन मे एहन पुस्त तक अवश्य पढ़बाक चाही कारण भविष्यक बेहतर व्यक्तित्व निर्माण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
कहलिय हमे एक आत्मकथा पढ़बाक महत्व बुझलियौ मुदा अब हमरा जन्मक इच्छा छै जे अलग अलग महान व्यक्ति सब आय क आत्मकथा पढ़लास से अलग अलग प्रकारक शिक्षा भेटैत अछि की नहि
बिल्कुल प्रत्येक महान व्यक्ति जीवन यात्रा अलग होयइत अछि एहि कारण हुनकर आत्मकथा से भेट सीख सेहो अलग अलग होयइत अछि
हँ सच कहू तऽ एक वैज्ञानिक आ एक स्वतंत्रता सेनानी जीवन समान नहि होय
हँ वैज्ञानिक शोध धैर्य आ जिज्ञासा सिखल जा सकैत अछि जबकि स्वतन्त्र सेनानी सन त्याग साहस आ देशभक्ति सिखल जा सकैत अछि
हमरा लागैत अछि जे सफल उद्योगपति सबहक आत्मकथा पढ़ला से व्यवसायक समझ सेहो बढ़ैत होत
बिल्कुल ओ सभ बताबैत छथिन जे जोखिम केना लेना जाय कठिन परिस्थिति मे निर्णय केना लेना जाय असफलता से कोनो सिखलाक जाय
ह कली हम एक खिड़की जीवनक बारे मे पढ़लिय ओ बहुत प्रेरणादायक छल
हँ खिलाड़ी सबके आत्मकथा अनुशासन नियमित अभ्यास शारीरिक मेहनत आ मानसिक मजबूती महत्व सिखावैत अछि
सच कहू तऽ प्रत्येक महान व्यक्ति सफलता पाछा बहुत संघर्ष रहत अछि
बिलकुल बारहसँ सफलता देखैत अछि तऽ मुद्दा आत्मकथा पढ़लक ओकरा पाछाँ कठिन परिश्रम बुझाइत अछि
हमरा लागित अछी जे आत्मकथा पड़हलास से धर्य सेहो ओ विकसित होइत अछि
कारण अधिकांश महान लोक अनेक बार असफल भेल मुद्दा हार नहि मानल है ई बात पाठक के बहुत प्रेरणा दैत अछि
काल्हि हम सोचि रहल छलहु जे सोशल मीडिया से बेसी समय पुस्तक प्रभावमे लगानी चाही
बिल्कुल सोशल मीडिया क्षनिक जानकारी देत अछि मुद्दा पुस्तक आत्मकथा गहन सोच विकसित करैत अछि
सच कहू तऽ पुस्तक पढ़निहार व्यक्ति सोच बहुत व्यापक होइत अछि
कारण ओ विभिन्न अनुभव संस्कृति विचार आ सङ्घर्षके बारेमे जानैत अछि
आ हमरा लगैत छी जे आत्मकथा केवल विद्यार्थी नहि प्रत्येक आयु व्यक्ति के पढ़बाक चाही
बिलकुल जीवनक प्रत्येक चरणमे एहन पुस्तक नहि प्रेरणा आ नहि दिशा प्रदान करैत अछि
कहलीअ हम अपन छोट भायके सेहो एकटा आत्मकथा पढ़बाक सलाह देतियै
ई बहुत नीक बात अछि यदि बच्चा सब बचपन से एहन पुस्तक पढ़त तऽ हुनकर व्यक्तित्व मजबूत बनत
सच कहू तो महान लोकक अनुभव से सीखै अपन गलती कम करबाक समान अछि
बिल्कुल जखन हम दोसरक अनुभव संग सीखी जाइत छी तखन जीवनकक अनेक कठिन रास्ता असानभर जायत अछि
हँ हमरा विश्वास अछी महान लोकक जीवनक अध्ययन प्रत्येक युवा लेल आवश्यक अछि
सही कहले महान व्यक्तिसँ आत्मकथा केवल आर्थिक घटक संग्रह नहि बल्कि भविष्यक निर्माणक मार्गदर्शन होयत अछि एहि स प्रेरणा आत्मविश्वास नेतृिक क्षमता सकारात्मक सोच। धैर्य मेहनत आ। जीवनक वास्तविक अथि बुझावल भेटैत अछि जे युवा नियमित रूपसँ एहन पुस्तक पढ़ैत छथि ओ जीवनक चुनौती सभके सम्मान अधिक साहस आ समझदारी सघ करैत छथि
कलियामे अलग अलग महान व्यक्तित्व आत्मकथा महत्व बूझलौ। मुदा आब हमरा जानबाक इच्छा छै जे आत्मकथा पढ़ला सँ एक व्यकति शो छै आ विकसित मे आखी कोन परिवर्तन आ
बिल्कूल जखन कोनो व्यक्ति नियमित रूपसँ महान लोक आत्मकथा पढ़ैत अछि तखन ओकर सोच धीरे धीरे सकारात्मक दूरदर्शी य आत्मविश्वास पूर बनत लागत अछि ओ समस्या सँ घबराब छोड़ि समाधान खोज लागत अछि।
सच कहू तो बहुत लो छोट छोट असफलता से निराश बए
मुदा आत्मकथा पढ़लासँ बुझाबैत अछि जे संस्कारक अधिकांश सफल लोक सेहो अनेक बार असफल भेल छथिन अन्तर केवल एतबे छल। जे हार नहि मानलेनय
हमरा लगैत अछि जे आत्म कतऽ पड़ला से आत्मविश्वास सेहो बढ़ैत अछि।
बिल्कूल जखन हम देखैत छी जे सामान्य परिवार संघ निकलिक व्यक्ति माननत बल आ विश्व प्रसिद्ध बनि सकैत अछि तखन अपन क्षमता सेहो विश्वास बढ़ैत अछि।
कहलियए हम देखलियू जे अधिकांश महान लोक समयक बत सम्मान करैत छलाह।
सच कहू त समयक सही उपयोग जीवन बदलि दे सकैत अछि
बिल्कूल आत्मकथा सिखबैत अछि जे समय एक बेर चलि गेल तऽ फेर वापस नहि आब।
हमरा लागैत अछि जे महान लोको लगातार सिखैत रहैत छथिन।
ह सफल व्यक्त कखनो अपन सिखनाइ बन्द नै करै छथिक ओ जीवन भरि नया ज्ञान नया अनुभव आ नया। कौशल प्राप्त करबाक प्रयास करैत छथि।
कल्हि हम सोचि रहलहुँ जे केवल विद्यालयक शिक्षा प्राप्त नहि अछि।
बिल्कूल जीवनक वास्तविक शिक्षा अनुभव अनुशासन अध्ययन आ महान लोक जीवन से सेहोव प्राप्त होयते
सच कहू तऽ आत्मकथा पढ़लसँ लक्ष्य स्पष्ट होयइत लागैत अछि।
ह कारण महान लोक अपन ल्षक प्रति समर्पित रहैत छथि हुनकर यात्रा पढ़ला से पाठक से ओ अपन। जीवन दिशा दश करै लागै प
हमरा लागैत अछि जे आत्मकथा व्यक्तिक सोचपर छोट दयरसँ बाहर निकलैत अछि।
बिल्कुल। व्यक्ति केवल अपन जीवन नै बल्कि समाज देश आ मनवताक दृष्टिकोण से सोचे लगती।
कलहि हम अनुभव केलहुँ जे पुस्तक पढ़ला के बाद प्रेरणा बहुत दिन धीरे रहैत अछि।
हँ एर प्रेरणा धीरे धीरे आदत बदल छी आ आदत बदला से पूरा व्यक्तित्व बदले लागैत छै।
सच कहू तऽ एहन पुस्तक जीवनक सच्चा मित्र समान छथिष
हँ बिल्कूल जखन कोनो मार्गदर्शक उपलब्ध नहि होत तखन महान लोककात्मकथा से ओ सह दिशा देखा सकैत अछि।
हमरा विश्वास अछि जे प्रत्येक युवाके प्रतिवश किछु महान। व्यक्तिसभ आत्मकथा अव्यसँ पढ़बाक चाही।
ह कारण एहन अध्ययन से व्यक्तिगत नेतृत्व आत्मविश्वास धैर्य मेहनत आ नतिक मूल्य निरन्तर विकसित होइत रहत छै।
सही कहल मित्र महान व्यक्तिसभ आत्मकथा केवल सफलता प्राप्त करबाक कहानी नहि बिल्कूल जीवन जीवबाक कला सिखाबैत अछि एहि संघ व्यक्ति संघर्ष से लड़नाइ समयक सम्मान करनाइ निरन्तर सिखनाइ रहनाइ लक्ष्य पर अधिक रहनाइ समामाजक प्रति उत्तर दायित्व निभानाइ आ अपन स अपना के वास्तविकमे बदलना प्रेरणा प्राप्त करैत अछि एहन पुस्तक सभ वास्तवमे जीवनक सभसँ मूल शीर्षक छथिन
बिल्कूल प्रत्येक महान व्यक्ति जीवन यात्रा अलग होइ। एहि कारण हुनक आत्मकथा स बेटे वाली सिक सेहो अलग अलग होइ त छै
बिल्कुल बिल्कुल।
ह।
सच कहू त वैज्ञानिक आ एक स्वतन्त्र सेनाी जीवन संघर्ष एक सामन नहि होयत।
बिल्कूल वैज्ञानिक से शोध धैर्य आ जिज्ञासा सिखल जा सकैत अछि जबक स्वतंत्रता सेनानी से त्याग सस आ देशभक्ति सिखल जा सकैत अछि।
बिल्कूल हमरा लागैत अछि जे सफल उद्योगपति आत्मकथा पढ़लासँ व्यवसाय समझत से बढ़त होयत।
बिल्कुल ओसभ बतबैत छथिन जे। जोखिम कोनो लेलऽ जाय कठिन परिस्थिति मे निर्णय। कोना लेलऽ जाय आ असफलता से कोना सिखल जाय
क्हि हम एक खिलाड़ीके जीवन कथा के बारेमे पढ़लहुँ ओ बहुत प्रेरणादायक छल
हँ खिलाड़ी सभक आत्मकथा अनुशासन नियमित अभ्यास शरारिक मेहनत आ मानसिक मजबूती मेहनत। बहुत तऽ शिखबै छै
हमरा लगैत अछि जे आ आत्मकथा पढ़लासँ धैर्य सेहो विकसित होइत अछि
बिल्कूल बिल्कूल सही कहलियौ बाहर से सफलता देखाइत अछि मुदा आत्मकथा पढ़ला से ओकरा पाछा कठिन परिश्रम बुझाइत अछि
हमरा लगैत अछि जे अधिकांश महान लोको अनेक बार असफेल भे मुद्दा हार नहि मानले ई बात पाठ के बहुत प्रेरणा देत अछि
कल हम सोचि रहल छलहुँ जे सोशल मीडियामे बेसी समय पुस्तक पढ़बा मे लगने चाही
बिल्कूल सोशियल मीडिया छनिक जानकारी दैत अछि मुद्दा पुस्तक अ आत्मकथा ग्रहण सोच विकसित करैत अछि।
सच कहू त पुस्तक पढ़निहार व्यक्तिगत सोच बहुत व्यापक होइत अछि
अहा कारण ओ विभिन्न अनुभव संस्कृति विचार आ संघर्षके बारेमे जानैत अछि
हमरा लगैत छै जे आत्मकथा केवल विद्यार्थी नहि बल्कि प्रत्येक आयु व्यक्तिके पढ़बाक चाही।
बिल्कूल जीवन प्रेरणा चरण एहन पुस्तकमे प्रेरणा सही प्रदान करैत अछि कलहि हम अपना छोटू भाइ सेहो एक। आत्मकथा पढ़बाक सलाह देलहुँ।
हँ ई बिल्कूल सही कहल जीवन परत चणमे य पुस्तक नहि प्ररणा सह दिशा पदान करतै
सच कहू महान लोकक अनुभव संघ सिखलाइ अपन गलती कम करबाक सम्मान अछि।
बिल्कूल जखन हम दोसक अनुभव से सीखी जाइत छी तखन जीवनक अनेक कठिनाइ रास्ता आसान भऽ जाइत
हमरा विश्वास अछि जे महान लोक जीवनक अध्ययन प्रत्येक युवा लेलऽ अवश्य लेलन चाही